हेलो नमस्कार सब ठीक छै ने
हँ सब ठीक छै
कलही हम एक बहुत प्रेरणादायक कहानी पढ़ली ओ जाहि मे एक गरीब किसानक बेटा अपन कठिन मेहनत आ लग्नक बल पर एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बनि गेल
एहन कहानी सब सुनि क मन मे उत्साह जगैत अछि कृपया विस्तार से बताउ जे ओ बच्चा निकला परिस्थिति मे पल पड़ल छल
ओ बच्चा एक छोट गाम मे रहैत छल जते ओकर माता पिता एक साधारण किसान छलाह आ पूरा परिवार खेती पर निर्भर छै
तखन आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहि होयत आ पढ़ाइ करने सेहो कठिन होयत
बिलकुल बहुत बेर परिवारक लग इस्कुल फीस देबाक पैसा सेहो नहि रहैत छल मुदा बच्चाक केँ भीतर सिखबाक तीव्र इच्छा छल
ई ते बहुत प्रेणदायक बात अछि क्योकि अधिकांश लोक कठिन परिस्थिति देखि हार मानि लैत अछि
सच कहु तो ओ बच्चा राते मे लालटेनक कमजोर रोशनीमे घण्टो पढ़ाइ करैत छल जखन कि ओकर मित्रसभ आराम करैत छल
एहिसँ स्पष्ट होइत छै जे सफलता केवल सपना देखला नहि बल्कि निरन्तर मेहनतसँ प्राप्त होइत अछि
बिलकुल ओ बच्चा विज्ञान विषय से बहुत प्रभावित छल आ हमेशा सोचैत रहल छल जे दुनिया कोना काम करैत अछि
जिज्ञासा ही महान जोखीम सुरुआत होइत अछि
जी ओकर शिक्षक ओकरा एक पुरान विज्ञानक पुस्तक देने छल आ ओहि पुस्तक प्रत्येक पन्ना ओ बार - बार पढ़े छल बार - बार
कतेक सुन्दर बात बहुत बेर एक छोटा अवसर पूरा जीवनक दिशा बदैल दैत अछि
सच कहू तो बच्चा खेत मे पिता कर सहायता करै छै मुदा काम समाप्त होले बाद तुरंत पढ़ाई मे लगि जाइ छै
ई अनुशासन आ समर्पक अशुद्ध उदाहरण अछि
हुँ धीरे - धीरे ओ इस्कूलक सबसे मेधावी छात्र बनि गेल आ जिला स्तरक प्रतियोगिता सब मे पुरस्कार जीतेय लागल
तखन गामक लोकसभ सेहो ओकरापर गर्व महसूस करियल लागल होइत
बिलकुल जे लोको पहिने ओकरा गरीब किसानक बेटा कहैत छल ओ आब ओकर मेहनतक प्रशंसा करै लागल
जीवन मे परिणामे सबसे पैघ उत्तर होइत अछि
एक दिन ओ राष्ट्रीय छात्रवृति परीक्षा पास कैलेल जाहि मे ओकर उच्च शिक्षा केँ रास्ता खुली गेल
एक ओर ओकर जीवनक निर्णय मोड़ रहल होइत
हँ आओर सब कठिन संघर्ष आ निरन्तक अध्यनक बाद ओहि प्रतिष्ठित वैज्ञानिक बनि गेल आ महत्वपूर्ण शोध कैयलेक
आ तखन ओकर माता पिता केर सपना सेहो पूरा केल होइत
बिलकुल ओकर सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहि छल बल्कि पूरा गाम लेल गर्वक विषय बनि गेल
एहि कहानी ई सीख भेटैत अछि जे गरीबी सफलता मे बाधा नहि बलकि मेहनत आ दृढ़ संकल परीक्षा होइत अछि
सही कलियै गरीब किसानक बेटा एहि प्रेरणादायक यात्रा से हम सीखेत छी ज सपता पेघ हो मेहनत निरन्तर हो आत्मविश्वास अटल हो ए कोनो परिस्थिति मनुष्य केँ सफलता प्राप्त करबा से रोकी नहि सकैत अछि
गरीब किसान जी जखन ओ युवक वैज्ञानिक बन गेल तखन ओकर कामक बच्चा सब ओकरा आदर्श मानी लगत होएत
बिल्कुल कियाकी पहली बेर गामक हूँ एहन उच्च तक पहुँचे छल जाहि से पूरा क्षेत प्रेरित भए गेल
सच कहूँ एहन सफलता केवल एक व्यक्तिगत नहि बल्कि पूरा स समाजीत होैत अछी
हँ जखन ओ छुट्टी मे गाम वापस आबैत छल तखन बच्चा सब ओकरा घेरी लेत छल असफलता के रहस्य पूछैत छल
तखन ओ अवश्य हुनका मेहनत आ दिशिक्षाके महत्व बुझबैत होथि
बिल्कुल ओ सदिखन कहै चल जे भाग्य अवसर देैत अछी मुदा सफलता केवल मेहनत देते अछी
ई बात वास्तवमे बहुत गहरे आर्त राखत अछी
ओ बच्चा सबके बतबैत छल जे जीवनमे कोनो शॉर्टकट नहि होइत अछी हर उपलब्धि के पीछे बरषो संघर्ष छीपल रहैत अछी
सच कहू तो अधिकांश बोक केवल सफलता देखत अछि संघर्ष नही देखत अछि
हँ मुदा ओ युवक अपन प्रतिम दिन
एक एक वाहन व्यक्तिगत पहचान होयत अछी सफलता बादो अपन जोड़ नही भुलत अछी
कल्ही ओ अपन पुरान इस्कुल गेल छलै जतै ओ पढ़ैत छल
तखन शिक्षक सब बहुत गर्व महसूस कहने होथ
ओ अपन शिक्षक सबक चरण असर्पस कैले आ कलिय जे हूनक प्रेरणा बिना ई संभव नहि होएत
ई विरानता वास्तव मे प्रशंसनीय अछी
सच कहू तोऽ ओ वैज्ञानिक बनला बाद बहुत रास पुरस्कार सेहो प्राप्त कैलेक
मुदा समतो ओकरा लेल सबसे पैघ पुरस्कार अपन माता पिता के मु नुकसान प्रहल होयत
सही कहलियै जखन ओ अपन माता पिता के सम्मान मंच पर बैसल देखैते छल तखन ओकर आँखि भरी आबैत छल
कियाकि संघर्षक पूरा सफर ओकर आखीक सामने घुम जाइत होत
हँ लाटेने के रोशनी मे पढनाय खेत मे काम करनाय हँ अभावक बीच सपना देखाय सबकछु याद आबि जाइत छल
सच क एहन कहानी सब सुन के मन मे विश्वास जगैत अछि कोनो सपना असम्भव नहि अछि
बिल्कुल जे लत स्पष्ट हो आ मेहनत निरन्तर होतै परिस्थिति बदलै जा सकैत अछी
हमरा लागतऽ अछी जे एहि युगक जीवन हजारो विद्यार्थी लेल प्रेरण स्रोत बनि सकैत अछि
हँ कियाकि ओकर कहानी साबित करैत अछि जे सफलता धन से नहि बल दृढ़ निश्चय ज्ञानक भू का अथन परिश्रम से प्राप्त होयके
सही कहलिय। जे गरीब किसान कऽ बेटा यो तह हमरा सिखबेके अछि जे मनुष्य अपना सपना पर विश्वास रखैत अछि जे आ कठिन परिस्थिति लड़बा कऽ साहस देखैत अछि ओ एक दिन अपना भाय के स्वयं लिखैत अछि
वैज्ञानिकऽ मनल बादो ओ युवक अपन काम आ अपन बचपनकऽ कखनो नहि बुलनि आ हमेशा अपन लोक सभ सहायता करबाकऽ प्रयास करैत छल
बिल्कूल असली मेहनत ओहि व्यक्त मे होइत अछि जे सफलता प्राप्त करल बादो अपन। जड़ी आ अपन समाज से जुड़ल रहलथि।
सच को तऽ युगक सोचलक जे जतेकऽ संघर्ष ओकरा पढ़ाई लेलऽ करए पड़ै ओतेक संघर्ष भविष्य्यक बच्चा सभके नै करय पड़ै
तखन ओ आवश्य शिक्षा मे बहुत किछु महत्वपूर्ण काज एहने होयत
ह ओ अपन गाम मे एक पुस्तकालय बनब ले जते गरीब बच्चा सभ मुफ्त मे पुस्तक पढ़ि सकैत छला
ई बहुत प्रशंसनीय कार्य अछि कियाकि ज्ञान बाँटल जाय तखन समाज विकास होइत अछि।
ओ केवल पुस्तकालय नहि बनबे। बल्कि विज्ञान प्रयोगशाला सेहो स्थापित करबेलैथ। ताकि बच्चा सभ प्रयोगक माध्यम से सीखि सकै
ई सुन के बहुत खुश होत अछि कियाकि अधिकांश बच्चा केवल किताब मे विज्ञान पढ़ैत अछि व्यवहारिकऽ रूप से नहि बुझैत पाबैत अछि
बिल्कूल सच कहू तऽ ओ प्रत्येक बर्ष गाम अबैत छाल आ बच्चा सभके संग घाणटो बैसी के अपन अनुभव साझा करे छै
एहि से बच्चा सभक भीतर आत्मविश्वास जगैत होयत जे। अहाँ सभ जीवन मे पैघ उपलब्धि हासिल करैत सकैत अछि।
बिल्कूल ओ कहैत छल जे अहाँकेँ जन्म स्थान अहाँकेँ भविष्य तय नहि करैत अछि आ मेहनत तय करैत अछि
ई वास्तव मे प्रेरणा स्रोत अछि।
कहलियी हम पहिलु जे युवक अपन शोधकऽ माध्यम से किसान सभ के लेलऽ सेहो किछु उपयोग तकनीक विकसित कयलकऽ
तखन ओ अपन पेशा अपन मून दोनो प्रति ईमानदारी रहल।
ह ओकर लक्ष्य केवल वैज्ञानिक बनला नहि छल बल्कि समाज कऽ उपयोगी व्यक्ति बनल छल
सच कह जीवन कऽ अशली सफलता ओहि मे अछि जखन कह कऽ उपलब्धि के दोसरा के जीवन बेहतर बनय
बिल्कूल आ एहि कारण ओ केवल वैज्ञानिक नै बल्कि लोक सभ प्रेरणा बनि गेल
कल अमे एक विचार पढ़लू महान व्यक्ति जो नह जे केवल स्वय ऊपर पठैत अछि बल्कि जे दोसर से होइत ऊपर पठैत अछि
ई विचार ओकर जीवन पर बिल्कूल हिट बैसत
सच कहू तऽ गरीब किसानो बेटा ई यात्रा किसी फिल्मी कहानी से कम ना लगैत अछि
मुदा सबस सुन्दर बात ई अछि जे ई कहानी कल्पना नहि बल्कि मेहनत संघर्ष आ धैर्यक वास्तविक उदाहरण अछि
एहि कारण से युवा पीढ़ी बहुत किछु सीखि सकैत अछि
बिल्कुल विशेष रूप से ई बात जे संसाधनक कमी सफलता में बाधा नहि बल्कि मेहनत तक परीक्षा होइत अछि
हमरा विश्वास अछि जे जे कोनो विद्यार्थी एहि कहानी के सुनते ओकर भीतर आबै सए एक नौव ऊर्जा लचागत
ह्म सहि कलिये गरीब किसानक बेटाक ई प्रेरणादायक यात्रा सिखबैत अछि जे सपना कतेको पेघ किए नहि हेतै जब मेहनत सच्ची हो स्पष्ट लक्ष्य हो आ हिम्मत अटल हो त मनुष्य असम्भव लग्न ऊँचाइ सेहो प्राप्त कै सकैत अछि
हँ ओ वैज्ञानिक कहानी सुन के हमरा लागैत अछि जेहि मे परिस्थिति से बेसी महत्वपूर्ण मनुष्य्यक सोच आ संकल्प होइत अछि
बिल्कुल कियाकि ओ युवक जे अपन गरीबी के बहाना बना लेत तेर शायद ओ कखनो आगाँ नहि बढ़ बढ़ि पाबत
सच कहु तो बहुत लोग अपन कठिन परिस्थिति देखि सपना देखा छर दे अछि
हँ मुदा ओ युवक परिस्थिति बदलावक निर्णय लेने छल ह एहि निर्णय ओकर जीवनक दिशा बदलि देलक
हमरा सभस बेसी प्रभावित ई बात एकल जे असफलतासँ कखनोहु नहि डरयल
बिल्कुल कतेको परीक्षामे ओ पहिल प्रयासमे सफल नहि भेल